र लाय रु ह हेलो
हँ बोल ने
हू हँ
क्या कर रही हो
कछ नहि मे फलीम मे बात करैके छै
ओ त भिय न तुमको बात करना है ठीक है बोलो
तोरा इधर बर्सा होइ रहल छौ ह
हमरा इधर तऽ बारिश होललै अभी बन्द छै आहाँ इधर बर वर्षा भेल
हँ ह अभी अभी तऽ बन्द हो गेलै
मन भऽ गेल
हँ
हँ इधर भी बन्द भऽ गेलै बरसा
हह की करै छियै अभी
अभीन राति परेशान केलकै र इसलिए थोड़ा लेट उठलियै वर्ततन मजै छी
अ नुनु सुूतल छै
ननू जाइग गेले
अच्छा आबैठे छै
घर हँ बढ़िआं से बैठे छै नन
ै छै
नहि भूले नहि छै
आ
ह
दम प भ गेलने कर त ने होत दस दस
की बोललियै
की बनेबे आए खाना
खाना चाउर-दालि। जँ चाउर-दालि नहि होइत तऽ रोटी-आलू आदि।
अच्छा, आओर सभ ओतऽ ठीक छै ने?
आर सभ ठीक छै। अहाँ बताउ ने, अहाँ की बनयबै?
अरे, हमर मम्मी बनबै छथि। हमरा नहि छैता। उएह बनत रोटी आ सब्जी।
आठ तख पूरा भऽ गेल
नहि अभी ए बचल छै
हमरा जाए के छैक, लेकिन हमर कोचिंगक टाइममे बरसा पड़ऽ शुरू भऽ गेलै।
कोन क्लासमे पढ़ै छियै से?
अभी ट्वेलथमे
हँ तऽएह
बगलमे के बजेया
इह छै चाचीे बेटी
हँ हँ
आ अऐबे कहिय आउ
कह ह
हमरा एतऽ।
अहाँक एतऽ?
अ पहिले बात अयबै तब ने अहाँ कहाँ से बजे छी छै
रूपाञ्जलि
हँरु हाँ ज कहाँके बाजै त
सदपुर सर
से त पूुरष ओहि दिन तऽ पूरा झूठ बोलि देलियै। बोलै रहै शिव मन्दिर। हमहूँ हँ कहि देलियै। देवपुराक नाम लऽ कऽ पूरा झूठ बोलि देलियै।
हम तऽ आइए फोन केलियै। मतलब आइए फोन उठलै।
ह झूठ कथ ल बोल छै।
हँ, फोन उठेलक ओ रूपाञ्जलि। ओ हमरे घरक बगलमे छै। ओ जे छथि ने, हँ, उहे छथि ने। हिमांशु नामसँ रूपाञ्जलिसँ।
तब सभ कन्फ्यूजन भऽ जाइ छै। हमर बहिनोकेँ कन्फ्यूजन भऽ गेलै जे अहाँ
नहि, नहि। हँ, ओ तऽ हमर घरक बगलवाली छथि।
सभसँ कन्फ्यूजन भऽ जाइ छै। समझै छै की से ओ रहै लेकिन नाम तऽ अहाँकेँ लिखाइ छै।
हँ, तऽ ओकरो नाम रूपाञ्जलि छै ने। ओकरो नाम रूपाञ्जलि छै। ओ दूटा नम्बर देने छै।
अहाँके मम्मीके नाम तऽ सेब छै ने मोबाइल मम्मीके मोबाइलमे तऽ हँ, उहे नाम लिखाइ छै ने। रूपाञ्जलि नहि ने लिखाइ छै, बुझलियै?
आ पता रहै हँ। आइए फोन उठेलियै नहि। मतलब मोना जी फोन उठबैत रहथि, अहाँ नहि। ह ह
हमेँ हमेशा एके बेरमे ककरो फोन उठा लै छियै। पी धर्रमे से नहि भेल हेतै ने। उहे लेल नहि उठा सकलियै हएत। हँ, बिजीओ तऽ रहै छीयै। लेकिन बिजीओ रहै छी। तखने तऽ फोन आबै छै। ककरो की पता चलि जाए। छै ने
अभी तऽ अहाँ तीन-चारि बेर फोन कयने छी। होइ। मतलब सभ दिन मिलै छै। आइए ने ज ह
आ कटाके पूरा भेल यै
अभी अथी छियासठ गो होलै
अहाँक कै गो होलै
हमर तऽ छप्पन टा लिखाय रहे आब देख यौ न की केना होइ छै
हँ पेमेन्ट उमेन्ट आएल यै
हूँ
पेमेन्ट उमेन्ट एल य पेमेन्ट नहि गेलियै
वहाँ गेलियै रऽ दू रुपैया ऐले
दू रूपा गिरलाके बाद जे लिखा कते रुपा मिलत त उ लिखाइल यै मोबाइल मे
हँ ओ लेकिन अथी लिखा रहै कि सात से चौदह दिन क बाद
हँ से तऽ सात सँ चौदह दिन क बाद एतै एकाउण्ट म
हँ अहाँ कतेक आयल
हमरा तऽभी एको रुपैया पेमेंट नइ गिरलै रहे अ छै ओहिके लेल कुछो करबो केलियै रे
ह उ बगल मे नहि लिखल छै पेमेंट वहाँं पहिले क्लिक करबै फेर वहांप जे सबकछ बोलतै उ सब नम्बर दए देबै खाता नंबर आई एफ सी कोड नाम वैह सब
हँ
एक बार देखियौ ने तब आ जातै
नहि हमर मोबाइल नम्बर छै ने लेने छियै न किसी और के नाम लिखाइ छै इहे ल के नहि केलियै ट्राइ उ पहिले ठीक करेबै ओकरबाद ए टी एम नम्बर मोबाइल नम्बर जुड़ेबै ओकर बाद ट्राइ कऽ तऽ देखबै ह भ गेल छओ बाजि गेलै, फेर ी अपने बन दिन बल घर जा पहुँचल। आओर सब बताउ, मम्मी-पापा के हाल समाचार ठीक छै ने?
हँ ठीक छै फेर फोन आबि रहल छै, एक मिनट।
च अ न की धमकी-धमाना नहि।
ह